हेलो
नमस्कार
नमस्कार
तो बहुत दिन बाद आराम से गप होइत अछि कलहि घरमे सब लोकोग बसल छल आ आगामी तैय त्योहारक तैयारीक चर्चा चली रहैत छल ओहि समय मे अचानक अ मोन पड़ल जे बचपन मे त्योहारक जे उत्साह रहैत छल ओ अकालिक समस्या कतेक अ अलग छै बस तखनी मन बय छल जे अन्हि ऐसे विषय पर विस्तार से गप कयल जाय
ई विषय सुनिक बहुत किछु मोन पड़ऽ लागल हमरा सेहो लागैत अछि जे बचपनामे त्यौहार केवल एक दिन एक दिनक कार्यक्रम नहि रहैत छल बल्कि पूरा माहौल बदलि जाइत छल जतय कि खुशी त्यौहारक ओतेक दिन नहि होइत छल ओतेक खुशी तऽ ओकर प्रतीक्षामे होइत छल
बिलकुल सही कहलहुँ हमरा तऽ याद अछि जे जखन कोनो पैघ त्यौहार नजदीक आबैत छल तखन घर मे एक सप्ताह पहिने से तैयारी शुरू भय जाइ छै सफाई रंग रोगन खरीदारी अतिथि चर्चा सब कििछु मिला के वातावरण बदली देै छै बच्चा काल मे तऽ हमस रोज गिनती की करैत छलू जे एखन कतके दिन बकी अछि
हँ आ मजेदार बात ई रहल छै जे हमसभा त्यौहारासँ बेसी नवन कपड़ा प्रतीक्षा करैत छलहुँ जखन बाजार जाइत छलहुँ तखन अपन पसन्दे कपड़ा चुनबाके उत्साहित अलगे रहैत छल अब बाँकी कई बार बार ओकर देखनाइ सेहो कार्यक्रम हिस्सा जहाँ होइत छल
सही बात आ जखन कपड़ा खरीदल जाइत छल तखन त्योहारोक दिन धीर ओकरा परिवाहक अनुमति नहिही रहैत छै हमसभ तऽ कतेको बेर चुपचाप निकाली कऽ देखैत छिय आब सोचे छी की
हमरा सेहो एहन अनुभव अछि कतेक बेर हमसभ कपड़ा पहिर के शीशाके सामने ढाँट बाँट जाइत छलहुँ आ फेर जल्दीसँ राखि हृदय छलहुँ जे केओ देख नहिलथि हमर अवाज आबे छै तोहार आवाज न आवे छै
आब
हँ अभी आबय छै
बोल
तऽ हम बोलय रहल लेल छै कि हमरा सेहो एक एहन अनुभव अछि कतेक बेर हम सबब कपड़ा पहेरे के सीशाके सामने ढाँट भाँट जाइत छलहुँ आ फेर जल्दीसँ राखी दैत छलहुँ जे केओ देख नहि ले
आ पारिवारिक एकजुटता तऽ सबसे पैघ आकर्षक रहै छै आ काली लोकसभा लोकसभ अलग अलग शहर मे रहैत छथि मुद्दा पहिने अधिकांश सदस्य एक ह ठाम रहैत छलाह त्योहार अवति धर भरि जाइत छल काका मामा फूफा चचेरा फूफा भाय बहन सबमे एक संगङग देखबाक मौका भेटैत छल
बिल्कुल हमरा तऽ ओहि समयके रातिके गपशप बहुत याद आबैत अछि भोजनके बाद सभलोग आङ्गनेमे आ बरामदेमे बेसी जाइत छलय बड़का लोक पुरान कथा कहैत छलए हां हमसभ चुपचाप सुनने छलहुँ कतेकके बात तऽ ओहिने सुनी सुनी सिखलहुँ
ई बात बहुत सही अछि त्यौहार केवल खुशी मनाबय लेल नहि बल्कि पारिवारिक इतिहास आ परम्परा जानबाक अवसर सेहो रहैत छै जखन बड़का लोक अपन अनुभव सुनबैत छलाह तखन कतिको बात बुझय लेल भेटैत छै
हँ आब तऽ लोक सब वास्तव तक कारण एक सङ्ग कतेक समय बाद बिताबत छथि मुदा जखन कखनो परिवार जुटैत अछि तखन बुझाइत अछि जे एहन समय कतबा मूल्यवान होइत अछि
दीपावलीक चर्चा कर तऽ हमरा तऽ ओकर पूरा वातावरण बहुत नीक लागे घर साफ करनाइ सजावट करनाइ दीप त्योहार करनाइ मिठाई बनाई ई सब प्रक्रिया अपने मे उत्सव होइत अछि
बिल्कुल हमरा सेहो दीपावली बहुत प्रिय अछि विशेषकरख सााँझाके समय जखन पहिला दीप जलैत अछि आओर धीरे धीरे पूरा घर प्रकाशन भरि जाइत अछि तखन बहुत सुन्दर दृश्य बनैत अछि हमरा एखनहु माटी के दीपकके महत्व बेसी लागैत अछि
बिलकुल बिलकुल हमरो लागैत अछि पहिने बिजलीक सजावट कम रहैत छै मुदा माटिक दीपक अपन आत्मीयता छल पूरा मोहल्ला जखन दीपक से जगमग करैत छल तखन दरसल देखला पर बहुत सुन्दर लागैत छल
हि लेल मिठाइके महत्व सेहो कम नहि रहल छल हमरा मोन अछि जे घरेमे विशेष पकवान बनैत छल तखकर हमस बार बार रसोईघर दिस जाइत छल हो माँ कहैत छलखिन की जे धैर्य राखू मुदा प्रतीक्षा कठिन भए जाइत छल
हँ भोजनक चर्चा नहिह ह तऽ त्यौहार अधूरा लागैत अछि प्रत्येक त्यौहारक संग कोनो न कोनो विशेष व्यञ्जन जुड़ैत रहल छै कतेको बेर त्यौहारक नाम सुनी तऽ भोजन मौन पड़त जाय लाग अछि
बिलकुल आ जखन परिवारक सभ सदस्य एक सङ्ग बेसीके भोजन करैत अछि तखन स्वाद आओरो बढ़ि जाइत अछि भोजना केवल भोजन नहि नहि रहैत बल्कि मिलनकेर अवसर बनि जाइत अछि सेह कारण बहुत स्वादिष्ट लागैत अछि
होलीक बात करैत छी तऽ ओकर उत्साह एकदम अलग रहैत छै हमरा तऽ एक सप्ताह पहिनेसँ मित्र सब सङ् योजना बनाैत रहैत अछि केकरा घर जायब कोन टेलेमे रहब की की करब सभ निर्धारित
हँ हँ होलीमे मित्रता विशेष रूपासँ देखै लेल भेटैत अछि हमरा मोन अछि जे कतेकके मित्र रङ्गसँ बचबाक प्रयास करैत छल मुदा आखरीमे सभ सभ बेसी ओहो रङ्गलाइ देखाइत छल
बिलकुल बिलकुल ई तऽ हर ठामक कहानी अछि आ जखन पूरा दिन रंगग खेलाक बाद साँझ मे सब मित्र एक साथ स्ग बसैत छलहु तखन अलग प्रकारक संन्तोष महसूस होइत छै
हँ सही बात कहू ह होली केवल रङ्गाके त्यौहार नहि बल्कि मनमुटाव भुलाबैके अवसर सेहो होइत अछि कतेके लोक एहि दिन पूरा नाराजगी समाप्त करैत अछि
हमरा लागत अछि जे त्योहारक ई सामाजिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण अछि लोकसभ एक दोसराक घर जाइत छथि शुभकामना दैत छथि आ समबन्धन निक मजबूत करैत छथि
हँ सामाजिक जुड़बाके दृष्टि त्यौहारक महत्व बहुत पैघ अछि एहन अवसर लोकसभाके नजदीके आनैत अछि
छठिक पर्वक चर्चा करी तऽ हमरा ओकर अनुशासन आ समर्पण बहुत प्रभावित करैत अछि तैयारीसँ लग कर पूजा समाप्त होए फर लोकसभा जे श्रद्धा कखे छथि ओ अद्भुत अछि
बिलकुल हमरा तऽ घाटाक के दृश्य बहुत प्रेरणादायक लागत अछि हजारो लोग एक सङ्ग उपस्थित रहैत छथि मुदा अनुशासन आ अव्यवस्था सेहो देखय लेल भेटत अछि
आ जखन अस्ता चलागामी सूर्य के अर्ध देल जाइत अछि तऽ फिर भोर मे उगे सूर्य तखन वातावरण मे एक अलग शान्ति रहैत अछि बच्चा काल मे केवल दृश्य देखैत छलूँ मुदा ब आकर भावार बुझय लागैत
हमरो अनुभव किछु एहने अछि समयके सङ्ग त्यौहारक आध्यात्मिक पक्ष बेसी बुझायत
अहाँके नहि लागैत छी जे तकनीक कारण त्यौहार मनाबयके तरीका सेहो बदलाव अबैत छै
हँ बहुत बलगह अछि पहिने लोकसभ व्यक्तिगत रूपमेसँ शुभकामना देबै जाइत छल आब मोबाइल सदेश वीडियो कॉल आओर सोशल मीडिया पर शुभकामना पठाओल जाइत अछि बढ़ल अछि मुदा व्यक्तिगत भेटके अपन महत्व छै
बिलकुल हमरा एखनो नीक लागैत अछि जखन कोनो रिश्तेदार बिना विशेष सूचना देल घर आबि जाइत छथि ओ अपनाप डिजिटल सन्देशसँ अलग होइत अछि
सही बात आखिर मनुष्य सामाजिक प्राणी अछि प्रत्य्ष भेटयके अनुभव अलगे रहैत अछि
इकटा बाद आर मन पड़ैत अछि जखन हम छोट छलहु तखन त्योहारोक दिन बहुत लम्बा लागैत छै आब लागैत अछि जे तैयारी करिते करिते दिन समाप्त भय जाइत अछि
हँ तऽ ई तऽ ह बिलकुल सही कहलहुँ तऽ ठीक छै तऽ फेरसँ बात करल जाइत अछि
ठीक व नमस्कार